ह
ठीक छै अपन
हमरो बहुत बढ़ियां ये
की सब होइ छै
किछु नहि आइ त खूब पानि भेलै एतय
इम्हरो पोर मे भेल छलै
अच्छा
भागवत गीता सेहो शुरू भेलै अइ
भागवत के गीता शुरू भेल अइ भाग मतलब अखन त कहै छीये
कृष्ण भगवान के ओहिठाम हमरा त पाठ शुरू भेला एगारह दिन तक अखन चलत
अच्छा
हूं बाहर सऽ पंडित सब आयल छथि सात टा पंडित छथि
अच्छा
ओ आब कनिक देर मे शुरू हेऽत एगारह बजे राति तक चलत
वाह
हूं आओर अहाँके
तब चलइ छै किछ नय भऽ रहल छै आइ हमरा अचानक मोन मे आयल जे आब तऽ मधुश्रावणी लगिचेऽल जा रहल छै मधुश्रावणी एकटा मिथिला क्षेत्र मे नव विवाहित मैथिल महिला द्वारा जे मनेऽल जाय छै हर साल
हूं
हिन्दू पर्व छै ई ई लोक आस्था आ पति के दीर्घायु मैथिल महिला मे सु खद वैवाहिक जीवन लेल प्रसिद्ध छै हँ
हम अहाँके सब गप बुझलौं लेकिन आहा जे एकटा शब्द बजै काल मे अहाँके हँसा गेल से किया हें
ई हँसा गेल जेमे लिखल छै
पति के दीर्घायु
हँ पति केर दीर्घायु सहि बात लेल हमरा कनिक हँसी लागल बाह दिन व्रत कऽ कऽ दीर्घायुके लेल बहुत कोशिश करति छथि महिला के ले किन जै दिन खाय पीबै छथि खाली मुंगरी लऽ कऽ कुटै छथि तै दुआरे कनि हँसी लाइग गेल आओर कोनो एहन बात नय छै
महिले मे एहन शक्ति छै जे सत्यबान के देखे छीयै जे यमराज स प्राण घीच आइन लेलखिन
हू
आ महिला लोकनि लेल एकोटा व्रतो नय बनल छनि ततबे हुनका मे शक्ति छनि
ह मधुश्रावणी के बारे मे किछ कही बताबी ओना अहाँके बुझल हेऽत तैयो हम अहाँके कहै छी मान्यता छै जे देवी पार्वती पहिने मधुश्रावणी पूजा व्रत केनाइ शुरू केने छलखिन आ सब जन्मे भगवान शिव के पति के रूप मे पबति रहली
पबति रहली हं
हँ तऽ अहि पाबनि अहि एहि पाबनि मे सासुर द्वारा देल गेल वस्त्र गहना कनिया पहिरबाक प्रथा अछि मधु मधुश्रावणी पूजा के सब सामग्री पूजा आरम्भ होय छै एक एक दिन पहिने सासुर से पहुँच जाइत छै ओकर बाद गामक जे नब विवाहिताा महिला लोकनि छथि से फूल तोड़ क विषहरी माता नाग नागिन केंचुआ हाथी आ मदौरी के मूर्ति के विभ हँ विभिन्न तरह फल फूल आ मिठाइ सभ पूजा करैत छै पूजा करै काल महिला सब शिव विवाहक कथा श्रवण करै छथि पूजा के दौरान मैना पञ्चमी मगला गौरी पृथ्वी जन्म महादेव कथा गौरी तपस्या शिव विवाहह ग्गा गा
मि लिखल हैत
हँ हँ गंगा कथा बिहुला कथा और बाल बसंत कथा सहित चौदह टा खंड कथा कहल जाइ छै ग्रामीण महिला सब मधुश्रावणी गीत गबैत छथि जखन ओ पूजा करैत रहैत छथि सभ महिला
मिथिला क्षेत्र के जतेक गाम घर छै गली गली मे मधुश्रावणी के टाइम मे भोरे से गीत नाद सब होइत रहे छै पूरा गुंजयमान रहेया
से तऽ रहिते आ ओनाहु जिनको मधुश्रावणी पाबनि नय रहैत छथि। ओहो अहाँके पन्द्रह दिन तक बिनी पढ़ै छथि। बिनी के बहुत महत्व ऐछ
तऽ एहि क्षेत्र मे मिथिला के क्षेत्र मे पूजाक सातम आठम दिन आ नवम दिन प्रसाद रूप मे खीर सेहो चढ़ायल जाइत अछ।
हाँ हाँ
सब दिन महिला आरती सुहाग गीत आर कोहबर गीत गाय भी भगवान शिव के खुश करबाक प्रयास करैत छथि स्त्रीगण सब दिन एक बेर आरबा भौ
केकरो केकरो पास सुनियौ न केकरो केकरो पर भगवान शिव तते खुश भ जाय छथिन जे नचनी नाच नचा के ओकरा छोड़ै छथिन
हँ सएह तऽ।
अपने तऽ टान्डव करबे करै छथि। दोसरो पर सवार होइ छथिन
हँ ओना आइ काल्हि देखलियै मीडिया मे। जे अपन सभक मधुश्रावणी पाबनि अइ से देश विदेश मे सेहो मनायल जाइया जेनाकि मैथिली समुदाय के जे लोक सब छथि। ओ यू एस मे सेहो रहि जाइ छथि बहुत लोक अ ओर
परहै छिय
हँ। तऽ ओतय ओसभ अपन खूब नीक सँ अ मधुश्रावणी के सेलिब्रेट करैत छथि ओर आ ओ सब वीडियो तीडियो सेहो पोस्ट करे छथिन ताकि ओ खबर जे छै से हमरा अहाँ तक पहुँचे सब ओहि चीज के देखथिन तऽ। हँ तेरह सँ पन्द्रह दिन तक चलै छै हँ
ह कोनो कोनो बेर अहाँ के मलेमास
हा
नहि नहि से नहि कोनो कोनो बेर जे मलेमास पड़ि जायत अछि त डेढ़ महीना सेहो होइ ये
हँ त ओ बेसी बढ़ि जाइ छै त मलेमास दुआरे एक्स्ट्रा महीना छै ने ह
हँ दूटा भ जाइत छै सावन तै दुआरे अइ बेर लेकिन पबनैतिन सभ के जान बचल छनि जे तेरहे दिनका छनि
हँ प्रवासी बिहारी ओ मैथिल जे छथि ने से ओतो मनबैत जाइत छथि सभ बहुत रास लोक छथि हमर अ मतलब जान पहचान मे छथि जेसभ ओ सभ रहै जाइत छथि अ अमेरिका लन्दन मे रहै छथि ओ सभ ओत मधुश्रावणी करे जाइ छथि त हमरा लगैया जे अपन हम हँ डॉक्टर निशा झा छथिन ओ ग्रीस मे रहै छथिन हँ ग्रीस मे रहै छथिन बहुत नीक प्रतिष्ठित डॉक्टर छथि ओ मतलब खूब नीक जेकाँ हुनकर वीडियो सब अबैत रहेया त हम देखलियै ने से सब त ओ बढ़िआँ छनि अय मे
हुनकर बेटियो रहै छथिन ओहिठाम ओ
अहाँके अय सब मे बुझल अछि कोन को मधुश्रावणी में कोन कोन फूल आ चीज के जरूरत पड़े छै
हँ ओय मे बेली बेसी भए गेल बेली चमेली दिस
नय ओय सँ ओय सँ पहिने के गप कहू ओय सँ पहिने ससुराल से जे सामान सब जाइ छै ओय मे नव नव कपड़ा रहै छै गहना लहय छै लहठी रहय छै
गौरी बन के अबै छथिन फूल लोढ़ के अबै छै ओय मे फेरा के भोजन के जे रहत पंद्रह दिन जे पबनैतिन खाइत
हमरा एक वएह चीज जनय के छले मानि लिअ जे क्यो अमेरिका मे छथिन आ ओतय मधुश्रावणी करय छथिन आर मानि लिय ससुराल पक्ष सब छथिन से अमेरिका मे छथिन आ नैहर सभ अमेर इंडियामे छथिन त हमरा लगैए ओसभ त एकटा समान के कुरियर करे हथिन कै दिन पहिने कुरियर करब
कुरिया नहि करैत छथिन ओ जे पबनैतिन रहैत छथि हुनका हाथ मे पाय द देल जाइ छै ओ अपन खरीद लै छथि ओतअ सामान सब अपना जे पंद्रह दिन के खाय के रहे छैन आई काइल त पाय पर सब किछ कीना जाय छै हे
हँ हँ
ओ अपन कीन लै छथि ओतय सभटा चीज जतेक पूजा के ओरियान भेलै आओर सभ किछु भेलै से सब अपन कीन क पाबैं करै छथि
हँ अय मे एकटा जे मेन जे छै छै से कथाावाचक जे रहै छै जिनका महिला पुरोहित कहैय छैन ओ सभटा कथा सब सेहो पढ़ै छथिन मैन जे रसम छै हँ मेन जे रसम अय ओ अछि अहाँ के टेमी दगे वला
हँ ओहो लास्ट दिन पंन्द्रहम दिन होय जहिया खतम होइ छै मधु श्रावणी जेकरा कहै छै
छले जे ई टेमीे दागे वला जे प्रथा छै मतलब की छै कहानी
यै कहानी में अहाँकेँ छै जे किनको संगे भेल छलैन ई चीज बुझलियै किनको किनको शीतल टेमी सेहो पड़ैत छैन किनको किनको पड़ैत छैन अहाँकेँ अथी वला टेमी बाइर कऽ तऽ हमरा तऽ पड़ल छले बाइर कऽ आ ओना जे केओ गर्भवति रहै छैथ तऽ गर्भवती सभ केँ अहाँ केँ शीतले टेमी पड़ै छैन हुनका ओ अथीवला नै पड़ैत छैन ओना कहल जाइ छै जे एना कहल जाइ छै जे टेमी डगला पर जे फोका होइ छै ओइमें पुत्र केँ प्राप्ति होइत छै
अच्छा
यै दुआरे ई परम्परा बेसी ओहि दुआरे कैल जाय छै जे उऽ कतेक सहनशीलता छैन कनिआ में से देखल जाइ छै ओहि दुआरे ई प्रथा छै बकी क था में की लिखल छै से हमरा नै बुझल यऽ लेकिन घर में जे हम सुनने छी जे ओ इहै देखे छै
जे हमरा जे जानकारी ऐछ ओ ई है जे अइ रस्म केँ जे पीछा मान्यता ई छै जे जल्द घुटना जे रहे छै न ओइपर फफोले भऽ जाइ छै मतलब फौका जकरा कहै छियै से भऽ जाइ छै अइ स की होइ छै हऽ पति और पत्नी केँ बीच जतेक फोका होइ छै तते पति और पत्नी केँ बीच प्रेम जे छै से गहरा होइ छै तऽ ई ई नवविवाहिता सब सहनशीलता ह ईसभ जे छै से मतलब मानल जाइ छै जे ई जे परम्परा छै नवविवाहिता केँ सहनशीलता और वैवाहिक जीवन में जे कठिनाइ अबै छै न ओइ स डैट कऽ क्षमता करे केँ लेल ओकर अ परीक्षा मानल जाइ छै सेहो एकटा छै सांस्कृतिक महत्व एकर से छै। हऽ जे मतलब हमरा जहाँ तक बुझल एछ हँ।
हु तहन मधुश्रावणी केँ आब लगचियाल जाइ यऽ।
हऽ अय में तऽ उहै छै जे ओकर दुल्हन हऽ दुल्हन केँ हाथ- पैर पर आ घुटना पर पान कऽ पात में छेद कऽ कऽ राखल जाइ छै सैह न
राखल जाइ छै हँ हँ पान कऽ पात केँ हर जगह काज होइ यऽ प्रसाद में काज होइ यऽ समय काज होइ यऽ हर चीजे में काज होइ यऽ पाँचटा एहन चीज छै मखान छै जे ओकर सब केँ सेवन हरदम काज होइत रहे छै बिना ओइ सब ब केँ पूजो पाठ में अधूरे पूजा पाठ रहे छै भले ही अहाँ छपन भोग नै दियौ लेकिन पान मखान प्रसाद में दऽ देबै तऽ ओ प्रसाद अति उत्तम मानल जा यऽ। केेरा। ई सब अखन तऽ हम सब जे हम जहिया से एलौ हे तहिया से कतौ देख, देखे नै छियै कीड़ा मकोड़ा पहिने तऽ बड रहे छलै यऽ लेकिन एखन हम किछ नै देखै छीयै हऽ हऽ आ पैन तैन भेलैया ओना हम नहिये देखियै सएह नीक नय तऽ हुनका सभके कष्ट पहुँचतै ऐेखन तेए दुआरे आ एकटा चीज अहाँ के बुझ झल ऐछ जखैन मिथलांचंल मे जहिया आब नाग पञ्चमी रहैया तहिया गोबरसँ दुआइर सब पर सेहो विषहारा लिखल जाय छैथ
हँ हँ ई तऽ हमरा बुझल अ दुआइर सभ पर जे मोख जे होइ छै ने मख- कहल जाय छै अपना सबके दुआएर नय कहल जाइ छै मौख कहल जाय छै दुनू भाग मौख पर मे ओ- ह बस बनायल जाइ छै अच्छा एकटा चीज और छै एकटा हमरा कोन- पाबैन छै हमरा याद नय आइब रहल ऐछ जाइमे ने अ मूसक माइट के पढ़ा आनल जाय छै आ भेर घर साँझ भेर छीटल जाय छै
नग उह नागे पञ्चमी छिटल जाइ छै हँ नाग पञ्चमी मैना पञ्चमी पंचमी मे लि
ह अपना समस ततेक रास पाबैन सब छै मैना पंचमी छै गभा सक्रंत छै बहुत रास तऽ गभा- हँ ठोकल जाइ छै एकटा और होइ छै जे मे ओ माइटक थुम्हा बनायल जाय छै
ओहो बिषारेके पाबैन छियन इहोसभ मधुश्रावणीे सभमे होइयै घी पहिल होत न अंगना खूब बर वएह मे होइत छै न जे दूइभ गाड़ल जाइ छै जखन मधुश्रावणी पाबैन खतम भऽ जाइ छै तऽ सभके- घरे घरे ओ थुमहा